हेलो
आओर बताैयए ने सब केना हाल छै का हाल खबर
सब ठीक छै बड़ी दिन बाद याद कर ले छियै
का करियै एते नम्बर देखलियै तऽ सोचलियै फोन करलियै सभ दोस्त सभ भूल गेलै हमराे हम क करियै
आ बड़े दिन बाद याद करै छी अपने सब नीक छियै
हँं सब नीक छियै आऔर बतैयेना के की हाल खबर है
सब ठीके छियै अपन बतैयै
सब ठीक खाना पीना हो गेलै
हँ खाना पीना हो गेले छै अपने खाना पीना हो गेले छी
हँ हो गेल लै घुमाइ
नदी आरी जाल छियै
हँ
ओ आम उम तऽ लेबै छी खाय छी आम उम
आ
अपने आम के सीजन चलै ह इधर
हँ आम बहुत खलियै नका करी आमेके सीजन ह तऽ अपन गाछि हय तऽ
हँ हँ आम जरूर खाइ छियै अपने
रौला खइल नथ
हम तऽ खलियै ने कहनियै जम जमुना अपने के फड़ल हइ
हँ फड़ल होतै अब बेर कहाँ देखले हथि जबै देखबै तब रहुुआ के बुला के ले रुआ कुछ खा लेबै
हँ जरूर ले चलब
हूँ हूँ ले चलव हिचक ना खइ तऽ कोन खइ
हँ आओर बतैयै आओर कथी आम उमके गाछी नहि छियै अपनेके
खिय ने जामुनक के गाछी छियै आम के गाछी छियै कथी के गाछी कहबै सब तऽ गाछी अपन हेले हथिन रुआ खायके होइ तऽ चल र खिया दे
कहिया चलब जहियए चल छी
चलू आइ कत कॉलेज चलल जाउ दुन साथमे का करल जा हँ
आओर बतैयै कहाँ कहाँ रहै छी अपने
अभी तऽ जाइ छैिय आमे खाए
आ जाइ छी जाइ आओर बतैयै खाना पीना खायल छिय
हँ सब बढ़िया हेते अपन बतैयै न कैसे चलै यै सब
सब नीक छिय हमर खाना पीना अपने खायनि ने
हँ
बाल बच्चा सभ ठीक छियै
हँ सब ठीक छै अपन बताैए ने भाभी के हाल चाल
हँ सभ ठीक छियै अपने भाभी के समाचार बतैयै
सब बढ़िआँ
ओ
बोलले हथिन कि केना घूमे उमे चल जाय
हँ जरूर चलल जाइ अभी न चलल जाइ
जाइ छी
जहाँ कहब जहाँ चलल जाइ
बताय दिन के का जहाँ चलना चाही तऽ चल चलल जाइ
जहाँ चलम जहाँ चल चलम
हँ
रहुुआ कहाँ जायके विचार मे बानी
हम तो सोचने रहलै ह की रे लद्दाख कश्मीर हिमाचलने जायल पहाड़ी इलाका ब शान्ति बहुत रहलै ठण्डी बहुत गर्मी के दिन मेना घूमल अच्छा रहै
हँ तऽ कहिआ चलल जाइ कनी
जहिया बोलै छियै तहिया च च जाइ तऽ की भी जा सका बतै चलल जाय
जइय कलज जइय चल चलन जा
हँ प्लानिंग बनाबल तऽ चल चलि
कह छथिन की रहै हुए खेलमे कोन खेल बहुत पसन्द हुए
हँ हम तऽ क्रिकेट खेलैत छी अपने कथी कथि खेलैत छी
हम हॉकी क्रिकेट दुनू खेलै छियै गाँके गुल्ली डण्डटा ईसभ भी खेल लतियै
ह खेलैत छी अच्छा लगैत छै खेलयमे मजा आबैत छै अपनेके
हँ बहुत मजा आबै छै आनन्द मिलैय अन्दर से खुशी
हँ ओ तऽ हले छियै तऽ कहिया कहियए कहियए कब जाएंगे अपने खेलेलने
हम तऽ खेलेब शाम के शाम चलि जायब चारि बजे पाँच बजे का करबै
कहाँ जाइनी हमनो के कह तऽ हमु
चैल जातै गाछीमे
हँ
बैट बॉल खेलै छियै
हँ आ रोआ जथि खेल लेहम तथि खेल लिएतै
गुली डण्टा खेले आबै छै अपने के
हँर रोआ खेलम तऽ खेल कहै हथिन हँ कहियो गो छठ पूजा पसन्द छै
पूजा काफी नीक लगै छी काफी अच्छा लगै छी पूरा गाँवके लोक सब एक लग रहै छी तऽ काफी बात विचार अच्छा से करै छी सब दोस्त मिलै छी एके लंग तऽ नया नया कपड़ा पेन्है छी काफी स्मार्ट लगे छै ई दोस्त सब
हँ आ पूजा भी करै के चाही का
हँ पूजा भी करै छी अपने दोस्त के साथ ही करै छी पूजा आओर अपने नद दी नहाई छी
हँ रौआ न नहाइ छै रौआ एतिहे तऽ रौओ भी नहा लेति न एतै
न अपने जाइए चल दी जाइये चल चल नदी नहाई
तऽ कल्हे आइए ने कति चबा चलल जाउ
कहिया चलम नदी नहाय
कल्हे चलल जाै कदीआ बा नदी नहाई
हँ ओ उसी को देसी वाटर पार्क चलल जाइ न हमनी
हँ कहलत हइ की विकास सर जी कहैत रहलो ह जाइ लऽ वॉटर पार्क चलै हति का
हँ चलल जेतै कहिया चलल जेतै अपने
पूछ ले हेतै कहिया कहतो विकास सरजी जहिया बोलतवो उनकरोे के लेले साथये चल चलल जेतै का करबै ऐसे तऽ पैसबा एबे करतै
हँ ई हँ ऐ हपताके पेमेंटबा तऽ अयबे करतै तऽ चलल जेतै कोनो दिक्कत नय होतै
हँ यही पैसबा सब हो जेतै तऽ देख लियेेतै दोस्त सभके भी खिया दिअतै यहाँ
हँ चलल जेतै जरूर चलल जेतै कहियो जाइ छियै अपने
हम तऽ सोचनेे हतीयै कि पैसबा आ जेतै मंगल के घुम पी चल जेतै
हाँ ठीक छियै तऽ हमहुँ चलै छी
हँ तऽ काहे न चलल जेतै चलब हम चलब सब साथेमे चलल जेतै
हँ जरूर चलल जेतै आउर बतइे की समाचार छै
सब समाचार ठीक छै नीक छै अपन न बतैये कथि क हाल हइ के ओने का करै छै पढ़ाइ मे मनो नइ लागै छै
पढ़ाइमे तऽ मन नऽ लगै छी आओर बतैयै अपने क्या क्या कथि कथि करै छी अपने
अभी तऽ बैठल बाइक प घुमै अतियन
बाइकप घूमै छी अपने
आँ
बाइक चला लेबती है अपने
हँ बाइक हम चलाले बाइक चार चक्का सब चला लेब
हँ अच्छा लाइसेंस छियै अपनेके
हाँ ना नहि अभी लाइसेंस नहि छियै अप्लाइ कयले हथिन
अच्छा तब ठीक छियै तब आओर बतैियै
बोलल त जयपुर जय ऽ आम उम खाय आयल जेतै जयपुर जाइत रैहि का
जयपुर जायल जेतै हमनीके कॉलेज छियै वहि तऽ
सुन सुनलिय है किसानो बोले रहल है कि एक दू दिन मे ज निकलबै पुरला जर है अहाँके साथे
हँ जबै छी जबै छी हमाबू जाइ छियै
अह भी जेबै घूमे तब
हँ जबै छियै पहिले दिल्ली चलि जेबै ओकरा बाद जयपुर चलि जबै आराम से घूमेै उमे चलबै
अच्छा
कोनो दिक्कत नहि होइ छै
आ
आओर बतैयै की समाचार
सब समाचार ठीक ठाक छै अपन बतैय ने केना क हाल है के हाल खबर केहनती काज चलै छै के लाइफ
सभ ठीक छलै कि अपने रातिमे कथि कथि बनबै खानामे
रातमे रोटी सब्जी रोटी आ तरकारी बनबै आलू परोर के नेनुआँ के सब्जी बनबै
अपने बनइले
हँ घरे रहले तऽ मााय बनाबैे न तऽ बाहर रहले तऽ अपनासँ बनाबेके पड़े ला का करल जा
हाँ अपने कथि कथि बनाबै झले
हमरा मीट मछली रोटी सब्जी खानामे आ जादा अच्छा तरीकासँ बनाबै खााय पियै लए
नुनु रखाय जाले नून क
ना ना ना सभके ढ्ग छै हमरा सब अच्छासँ कर ले छथिन
हाँ सभ सीख लेलने छियै अपने
हँ सब ठीक ल छैय।
आओर बतैैयय।
आओर बढ़िआ चलैत छै अपने बतैय राहुल केन चलै हथिन
हमरोसभ नीक छियै
एक रहके चाही
हँ नीक छैिय अपने दही चूड़ा खााय छीयै
हँ दही चूड़ा तऽ बहुत खाइ छियै सवेरे छओ बजे सात बजे टलकेऽ आबै हथिन नहेलाके बाद ब्रस उ्रस कऽ कऽ दहए चूड़ा खाइ हथिन पहिले
हँ तब ठीक छियै दही चुड़ा खायल छीय तऽ अच्छा लगै छी। नीके
हँ बहुत अच्छा लागै छैय आओर सब बतैेयय सब ठीक बा?
आ सभ नीक छैय हमर।
चलय ठीक बा रखै हँं सब नीक छैय रखय त।
राखी राखी ठीक छैय।